हेलो की हाल
ठीक छौ तू ठीक छी
हँ ठीक छियै हँमू हँ
खाना बनलौ? ठीक छौ।
खाना अखने बनेलियौ यैऽ। खाना अखुन बनेलियौ ये तुरन्त।
की सब?
बनलहुयैऽ दाइल, भात, सब्- जी तू बनेलही?
तु
आं- की सबआइ बनेलही?
दाइल, भात, सबजी, भुजिया।
आंउ खेली ना?
हंं-
अखन तन छै बहुत। तऽ खाना खे-
हँ। घर अगना सब, घरो अंगना सब रहै छै बारो सरो
कामे रहै छै।
हँ-
हँ-
बहुत काम करए पड़ै छै।
हँ-
समाय केना छौ?
अपना सभके बड्ड काम रहै छौ।
बहुत काम करए पड़ै छै, भोर जे लोक उठै छै तऽ कामे भोर जे उठै छियै तऽ कामे काम रहै छै की।
राइत तक।
राइत तक। भोर उठै छै लोक बाहरैछै सोहरै छै सगरो। बर्तन धोबै छियै।
नै रौदा उगल छै हमरा सबके बहुते।
इम्हर रौद नइ उगल छै मेग लागल रै।
हं- ओतऽ तुरते मेघ लगा देय छै तुरत रौदा उइग जाइ छै।
हँ- सोचने रियै जे जतियै मिथिला हाट घुमै लए।
हँ मिथिला हाटके देखलियै बड्ड दै छै। सगरो ल-बहुत लोक सब गेलेयैऽहमरो गामस घुमै लय, हम सब न गेलियैयैऽ।
दरभंगामे छैय ने मिथिला हाट
हा, तु गेलीहेऽ?
कहां गेलियैऽ हमहुं तऽ मोबइले पर देखैय छियै वीडियो सब।
ह हमहु तऽ उएह देखलियै, आ नै हमर गामके लोकसब गेलैय य बहुते।
ह हमहूं बहुत दिनसँ सोचि रहल छि।
हां अकेले लोक कोना चलि जेतैय दु गोटा तीन गोटा रहैय छैय, सब जाइ छैय तऽ नीक लागैय छैय संग में।
हमहु बहुत दिनस सोचैय छियै जेबै मिथिला हाट घुमय लऽ। सबके देखैय छियै, वीडियो मे बहुत देखै छियै सबके।
हां।
ओतयके सबसे बढ़िया भनसाघरके दैय छैय।
भनसाघर हां।
भनसाघरके विडियो हम देखे छिये।
कप नेनेय छैय अइ ठाम। हां।
घर लग जगह छै आब।
हा ओहिठाम काली माताके मूर्ति कते नीक बनाओल छैय।
हां।
हां मंदिर बड्ड नीक बनल छैय, ओकरो दैय छैय बेसी एखन मोबाइल सब पर दैते रहैय छैय। जेबही एक दिना।
चल नऽ सब आदमी।
ह हमरो सबके संगीए नै होय छैय, ताहि दुआरे नै जाइत छियै, अकेले नै नऽ लोक चलिऽ जेतैय ओत ते एतेक दूर बहुत दूर अपन गाम से भाय जाय छैय।
हमरा सबके ज्यादा दूर नै छैय।
नै हमरा सबके बहुत दूर भए जाइ छैय ताहि दुआरे।
मोटरसाइकिल स डेढ़ घंटा लागेय छैय।
हांऽ। ह तऽ ओहो जे भोर जेबही तऽ रातिके आबय पड़ैय छैय। संगमे दु- तीन गोट ह भरि दिन फेर घुमबो करतय, दु- अढ़ाइ तीन घंटा तऽ घुमैयैमे लागि जेतौ।
हांऽ।
ह आ इ छैय संग मे बेसी लोक रहेय छैय ने, तऽ राइतो भैऽ जाय छैय तऽ नै रहेय छैय डर।
तऽ लेकिन नीक लागत ओहिठाम, घुमेय मे बढ़िया लगत जगह बढ यां छैय। जेबिही? हेलो। जेबिही?